हँ
हाॅं की हाल चाल।
हमर तऽ ठीक छैय अहाँ अपन बताउ।
हमरो ठीक छैय ओर की सब क रहल छियै।
की सब करबै उह बस। जे छैय से लागल रहै छियै घर परिवार मे ड्यूटी मे। इएह सब चलैत रहे छैय बहुत दिन भऽ गेल रहा। तऽ सोचलहुँ कि फोन फोन मार दिय बहुत दिन भऽ गेल रहऽ। तऽ सोच लहु जे फोन घुमा क पूछल जाय अहुं के हाल चाल। कि की सभ भऽ रहल छै अहाँके।
सही बात छैय नैय ठीके केलहुँ।
जौ हेवा कचाही ने तखने ने बुझबै की समाचार की सब भऽ रहल अइ जीवन मे। ओर बाल बच्चा सभ परिवार ठीक छि।
अ छोटकी बेटी तऽ ठीक अय। लेकिन की कहू बीमारे तते पड़े रहय छै की डॉक्टर ओ त एनाय। एनाइ लागले रहै या घुमनाइयो रहेय य तऽ। देख बे लए तऽ कहलकै पेट मे कीड़ा भए गेलै या।
हँ हँ तऽ दबाइ नहि दै छलियै छओ छओ महीना पर
छओ छओ महीना वला तऽ दैय छलियै दबाइ प पता नहि केना भए गेलै कीड़ा अब ब्लड।
बच्चा सब मुँह में लैत रहे छैय ना।
अच्छा अच्छा अच्छाचच्छा अच्छा। आहु कै बौआ सब लेैत रहेये की गन्दगी सब।
आरे नहि पूछू पैघ तऽ भऽ गेला लेकिन तैयो कहियो कि। कि बच्चासभके कतबो पैघ कऽ देबै ने तैयो बच्चासभ। हमेशा किछु ने किछु लागले रहेयत।
हँ से तऽ ठीक कहि रहल छियै।
हँ जखने अपना सभके परिवार अइ। तखने परिवारमे ककरो नइ ककरो किछ होइत रहत अहाँसभ तऽ हँ केँ सब छी अहाँसभ अखन
अखैन घर पर छियै हम छी बाबूजी छथिन
हँ
हमर कनिया आ बेटी इहै सब गोटे छी हमसब
अच्छा अच्छा तहन तऽ कनि मोन लागैत हैत बाबूजी छैथ तऽ
हँ मोन तऽ लागेय पपा रहै छथिन हुनका संगे गप - सप सब पॉलिटिक्स पर परिवार पर किछ - किछ - किछ - किछ बात होइत रहैत छै तऽ
बिलकुल
मोन लागैत रहै छै हुनका
नय नय बहुत जरूरी छै आइ काइल बहुत जरूरी छै यौ नय तऽ आइ काइल देखैत छी अहाँ कहाँ रहै छै सब संगे सब जॉब केँ नौकरीे केँ हिसाबसँ देखबै कियो बाहर रहल संगे आब पूरा परिवार कहाँ रहै छै सब छितिर बितिर रहै यऽ
टेबले नय नऽ छै पोसबले नय छै सब इमहर उमहर बेरोजगारी तते छै कि सबके जे छै से परदेश रहऽ पड़ै छै सबके मैय बाप
बहुत बहुत बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत बैड़ गेल ए तऽ आदमी ओही द्वारे रोजगार केँ अवसर मे लोग इम्हर से उम्हर भटैक रहल ये आ छै सबके लेकिन सब असगरे मेए बाप उम्हर भेय बहिन उम्हर कि करतै आ इहो छै कि परिवारमे अहाँकेँ कते छलेअ कते भेय बहिन छी अहाँ
यौ अ हम तऽ जे छियै से अहाँकेँ पाँच भैय बहिन छियै
अछ
तऽ जेठ जे छै से सबसँ बड़की बहिन छैथ हमर
हँ - हँ - हँ
तऽ बड़की बहिन केँ पड़हाइ लिखाइ तऽ सब भेल एतैसँ मतलब ओकरा प्राथमिक जे पड़हाइ सब होइ छै सब भेल दरभंगे सँ
हुँ - हुँ
आ ओकर बाद जे छै से ओ चैल गेलखिन महाराष्टा वर्धा ओतयसँ ओ मास्टर्स केली फेर एम फिल केली पी एच डी केली ओ तैय रहली ओ छ साल सात साल आ तकर बाद जे छै से हुनका जॉब लाइग गेलै तखन ओ दिल्लीमे छैथ आ हुनकर एन सी आर टी मे आ हुन कर पति जे छथिन सेहो एन सी आरटी ए मे छथिन नय जरूरी छै प पति पत्नी दुन्नू नौकरी नय करते तऽ बड़का - बड़का शहर मे रहनाइ मुश्किल छै बड्ड खर्च
बड्ड खर्चा छै यौ हमहुँ सब जतऽ रहै छी ओता बुझियौ की कते लोग छियै हमसभ बर कनिआ आ एकटा बेटी पाँच साल केँ आ एकटा की कहै छै छोट किनमी भेल हऽ एखन तैयो बुझियो की तते खर्चा होइ छै एगो कुकरो अय बुझियो परिवार केँ सदस्य
हँ ओ रो तऽ खुआबऽ परै छै भाय ओहो तऽ अहाँ सब कतऽ बड़ौदा मे छियै ने
नै नै नै हमस त बड़ौदा मे नै बंगलोर आबि गेलहुं बड़ौदा तऽ छोड़ि देलहुॅं
ओ पिछला बेर बात भेल रहए तऽ अहाँ कहने रहियै कि बड़ौदामे छी
हँ हँ नै छोड़ि देलियै तऽ पाछा मतलब अहाँके सब भाए टैम बहुत पढ़ल लिखल अई सहए न
हँ तऽ बड़की बहिनके तऽ हँ बड़की बहिनके तऽ बता देलौ हुनकर बाद जे बहीन छथ तीन
हँ
पी एच डी केने छथिन ओहि जगह स जतऽ स हमर बड़की बहिन केलखिन ओहो साल जॉब केलखिन फेर बच्चा तच्चा भए गेलै त नै कंटिन्यू
नै होइ छै यौ नै होइ छै हमहूँ नौकरीमे छलहुँ सबकिछु छोड़ि कऽ बैसल छी हमसब बच्चे सम्हारै छी कहाँ किछु कऽ रहल छी
हूँ ओकरा कहलिय कहलक नै अखन हमरा स पोसीबले नै अई दू दूटा छोट बच्चा के छोड़ क जॉब केनाइ
नै होइ छै
तेंऽ पढ़ल लिखल त ऽओहो काफी छै हँ सही कहलियौ
बहुत लोको कऽ लेया ओहि मे मेहनत बहुत लोक स नै होइ छै सबके अपन अपन हँ हिम्मत तऽ हर हिम्मतो वाला बात छै हँ मिनी छै कि शरीर बहुत लोकके साथ नै दै छै
हूँ हमर बहिन के दोस हमर बहिन के एकटा दोस्त के बड़की बहिन छलखिन ओ सुनै छियै मैनेजर छलखिन बैंक मे ओहो जॉब छोड़ि देलखिन बच्चा सब के चक्कर मे
अच्छा अच्छा
हँ
हूँ
कतेस हँ तेसर नम्बर पर भेलौं हम तऽ हम तऽ अपन घरेसँ हमरा भगवान दयासँ जॉब भेट गेल लेकिन परिवार संगे रहै छी
हँ अहाँके तऽ बहुत नीक लागल सुनि कऽ कि कमसँ कम रहैत तऽ छी पप्पा सब संगे परिवार संगे नै तऽ बहुत लोक कहाँ रहि पाबै या बुढ़ापा मे असगर पड़ि जाइ छथिन माय बाप
सही बात छै आ तकर बाद हमर भऽ गेल अहाँके एकटा आर बहिन छै हमरा बाद ओ जे बहिन छै से अहाँके ओ पढ़लक जे छै से अहाँके टेंथ ट्वेल्थ केलक एते दरभंगे स घरे पर स तकर बाद फेर ओकरा वेस्ट बंगाल मे इंजीनियरिंग कॉलेज मे भए गेलै दुर्गापुर नै छै कलकत्ता मे अ दुर्गापुर मे एकटा बर इंस्टिच्यूट छै ओहो इंजीनियरिंग होटल मैनेजमेंट के छै ओतेस हँ ओतेसकेेलक बीटेक पीटेक के बाद जे छै से कम्प्यूटर साइंसमे केलक बी टेक फेर दिल्लीमे जॉब भऽ गेलै तऽ ओहो जे छै से अहाँके दिल्लीएमे जॉब करैएा
अच्छऽ अच्छऽ अच्छऽ अच्छऽ ओ बहुत नीक लागल सुनि कऽ हुँ
आ ओकरा छोटका भाय ओहो बी टेक केने रहैय पहिले एमेजोन मे केलक किछ साल काज अखन दिल्ली रहै य ओतऽ जे छै से अहाँकेँ जोहो कम्पनी छै
अच्छा हँ हँ सुनने छिये नाम
हुँ सुनने छियै नय हँ अहाँ ओकर कम्पनी कऽ मालिक जय श्रीधर ओकरा जे छै से अहाँकेँ भारत सरकारो खूब परेज कऽ रहल छै
हँ - हँ
ओतैेये इहै सब छै आओर अहाँ सबके सुनाउ अपन
हमरो सबके तऽ अहाँकेँ घर परिवार मे उहै हइ की की कहै छै अथी हमसभ छी दू भाय आ हमहुँ सब तीन बहिन आहि जकाँ आँही जका पाँच पाण्डव छी हँ
इ तऽ हमरा बुझले नय रहै ई तऽ मतलब आय अहाँ पुछलहुँ तऽ हम बुझलहुँ तऽ
तऽ अहाँ देखे छलियै नय सबकेँ घरे घर अहाँ सुनबै पाच भाय बहिन
हँ पहिल तऽ रहै जाय पाँच पती आब तऽ लोक केँ एकेटा मे हालत
एकेटा मे हालत खराब हइ सही बात छै तऽ हमरो ओहे ऐ हमरो ओहै है आँहि जकाँ सब पढ़ल पढ़लखिन लिखलखिन बढ़िया आ सब अपन नौकरी कऽ रहल छैथ आ लेकिन इहै छै सब परिवार आब पहिले रहै छलौ सगे माय - बाप ओ आनदे अलग छलै
इहै तऽ जिन्दगी छै की करतै एक समय बाद सबके अलग अलग रहे पड़े छै
हुँ विवाह केँ बाद ओ सब अलग भऽ गेलो हम कतऽ भाय हमर कतऽ
सब भाय बहिन केँ अहाँकेँ बियाह दान भऽ चुकल छै
नय नय एकटा हमर की कहैत छै छोट भाय बचल छैथ आब देखियौ हुनकर विवाह कखन होइय
तऽ हमरा कहितो नऽ हम लड़की सब अहाँकेँ देखा देैतौ एक पर सँ एक पढ़ल लिखल लड़की गाँव केँ लड़ की हम तऽ जे छै से हम विवाहो हँ हम तऽ विवाहो मंच सँ जुड़ल छियै नऽ हम विवाह दान सब करा बै छियै मैथिल कऽ अच्छऽ अच्छऽ
ठाकुर हँ हमर भाय इंजीनियर अई हँ
हमरा हुनकर जे छै नऽ से कहबै कि बायोडाटा केँ प्रोफाइल
हँ जरूर जरूर की आइये हम अखने भेज देब की हुँ हुँ
भेज देथिन हम सुयोग्य एकटा नीक संस्कारी पढ़ल लिखल लड़की
जरूर ई ई ई काज अहाँ हमर कऽ कहि कऽ हमरा बहुत मोन खुश कऽ देलहुँ बहुत नीक लागल
अपन आदमी छै अहाँ सब लऽ नय करबै तऽ ककरा लऽ करबै आदमी केँ तऽ कर कहबियो छै नऽ की समाज लऽ किछ किछ करबाक चाही हम तऽ जुड़ल छी अहाँकेँ पाँच साल सात साल सँ कम सँ कम हम बुझाइय दूओ दर्जन कन्या केँ बर केँ नीक सुयोग्य जे छै से ताइक चुकल छी
हुँ ई सुइन कऽ तऽ ई बहुत पुण्यकेँ काज कऽ रहल छी ई बहुत पुण्य वाला काज अइ
हम जॉब केँ साथ साथ इहो कनि देखे छीये हमरा नीक लागेय हमरा
जीवन भऽ गेलै अहाँके तैं अहाँ एते दिनसँ बात नहि भेल छल अहाँ से
हाँ सेएहा बात छै सेएहा बात छै हम कनि दस्त इएह सब केलक भऽ गेल छै लेकिन नीक लागैये हमरा एकटा घर बसैत देखे छी के तऽ खुशी होइया
किया ने हात यौ अपना सबके की कहै छै कते मुश्किल आय काल भऽ गेलै देखै ने छिये विवाह दान मे कते कत्ता अहाँके की कहै छै परिवार मे देखबै केओ लड़की बैसल अइ तऽ केओ लड़का बैसल अइ तऽ विवाह ने भऽ रहल हेतऽ पढ़ल लिखल भऽ कऽ।
सही सही केह रहल छियै
अहाँ देखने हेबे पढ़ल लिखल भऽ क ककरो ने विवाह ' दान भऽ रहल छै सेहा बात
अच्छा अहाँके बाबा जे छैथ जीवैत छैथ कि अहाँ कहने रहियै पंचानबे की छियानबे साल उमर भए गेल छै
कहाँ कहाँ न न बाबा तऽ हमर छै गुजर गेला बाबा गुजैर गेला। हांँ ने गुजर गुजेर गेल हमर बाबा संगे रहै छलखिन तऽ हमर पप्पा जे छथिन से पैग भाय घरक तऽ संगे रहै छलखिन हमरे सब लग हुनका बड नीक लागै तऽ ओरो दूटा भाय हमर पप्पा के लेकिन हुनका सबलंग हुनका ने कतेक मन लागे हमसब हांँ
हमरो एक बेर भेंट भेल रहा कि एके बेर तऽ भेट भेल हम गुजरे छलहुं अहाँके के घरे दिश से
हँ
चेल एलहुँं हम बड़ा नीक आदमी एते नीक बात सब केलखिन एते आशीर्वाद सब देलखिन अरे हाँ हाँ। कहे छलखिन की हमु इसाल आय के इंगलिश के ग्रेजुएट छी जखन के ओ पढ़े लिखे ने '
हाँ हाँ बहुत पढ़ल लिखल ओ बुझियौ कि हमरा सब। तब इंगलिश मे पऽ अथि की कहेछै याद या अहांँ के एक बेर आहों के पकेर लेने छलैत इंगलिश
उएहा तऽ कैह रहल छी उएहा तऽ कैह रहल छी ओहि बेर जे हम आल रहूंँ एके बेर तऽ आल रहूँ हम जे छैय हमू इंगलिश के छात्र छात्र रहीं तऽ हमरा से जे से से अहाँके बाबा पूछे लगले कि यौ बौवा कथि एकर ट्रांसलेशन बताउ कनि ही एकर लेख लिखक कोन छै हमर तऽ भाय हमसब तऽ जेना तेना पढ़ रहल छलि आब उ पूछेऽ लगला हम सोचलिय की बाजू एक दू टा के एंसर तऽ द देलिये हम ' उ तऽ खुश भेला हो लेकिन अहा के बाबा बहुत विद्वान आदमी
बहुत बहुत आ ट्रीको सब अहाँके बतेता अथी की कहे छै की एना एना याद करी मीनिंग अ वर्ड सब के बहुत बढ़िया आदमी छै। फलाट लेकिन वएह छै की करबै केओ थोड़ी रहै छै
न न ई दुनिया इहा त छै जाना आना तऽ लागतै जतै तऽखन न‌ ऐते के नया एहा दुनिया छै की
तऽ एनाहिते होइत होइत परिवार छोट भऽ जाइत छै बुझलियै। आ बूढ़ा बूढ़ भेलाके बाद आदमी जाय छथिन फेर नया आबै छथिन। आब हमरे सबके बाल बच्चा भेल सब छोटे ह अहूं के तऽ बाल बच्चा छोटे अहूं के एकटा बेटी है न।
हाँ हमर एकटा बेटीये छथिन हाँ हाँ बेटीये
हमरो दूगो बेटी यै।
अच्छा अहाँके दू टा बेटी
हाँ यौ दूटा बैटी यै
ओकरो भेता दोस अ अहांँ कहने रहीये एकर बात भेल रहा तऽअच्छा चलू चलू कोनो बात नै दुदूटा लक्ष्मी येली